हेलो
हेलो
हँ हँ केना की हाल चाल यौ
बढ़िया बढ़िया सर ठीक छियै ने
कुशल हम ठीक छियै अपने कुशल
कुशल कुशल
आर दोकान दौरी बढ़िआँ चलि रहलैए नीकसँ
बहुत बढ़िया की बताबी एते गर्मी छै ने त बर्दास्ते नय भऽ रहल छै
गर्मी तऽ बड़ छैहे ओकर की करबै ओना एकटा काज कहू भरि दिन पनि खूब पीबू दस लीटर बारह लीटर पनि जरूर पीबू तखने ई गर्मी पचत
सब मे जे छै से अथिये ने चाही ग्लूकोन डी सेहो पिबू जे शरीर मे फायदा हेएत
ओना एकटा गप्प कही खर्चा तऽ जते करी तते बढ़िआँ छूछे खूब पनि पीबू आ जँ सम्भव हुए तऽ हरयर तरकारी फल फलहरी जतबे तक के सम्भव हुए
आ हा हा ई तऽ बात अहाँ बहुत नीक कह कहल छी हमरा तऽ सबसे अच्छा लगैया बुझलियै न जे एतऽ जे साग जे मिल जाय तऽ ओहो बहुत बेस्ट रहै छै
आ साग खूब खाउ भन्ने खाउ साग तऽ खेबे करू आ सागो मे हुए ने तऽ एकटा काज करू जे साग एहन कहब खूब उसनल रहे नीक से उसनल तड़ल बघाड़ल
आ नीकसँ पकौल
सागक असली गुन तऽ तही मे छै ओहिमे नून तेल हरियर मीर्चा ई मिला क दियौ ने ओकरा चोख कर बना दियौ न
ओ हँ से तऽ छै पकौड़ा जेब बारिश के समय मे मिल जाय त इहो बेहतर छै ने अपना आर के के जे छै से पकौड़ी ठीक छै
ई ठी ई तीख चोक जे अहाँके गप कहलौ हेँ चीज त हमरो खायइ मे नीक लगैया ताहिमे नय सन्देह लेकिन स्वास्थ्ये ल ज देखबै ने तऽ तरल बघाड़ल कम खाउ उसनल पुसनल बेसी खाउ
ह
मसल्ला कनि कम दियौ हँ मिरचाइ तिरचाइ खूब सुन्दर ई सब चीज खाय मे मोनो लागत आ भन्ने रहत नीको ल नीको रहत अपना सबके देह लए तखन तऽ छैहे
लोटा लग हं आ तब जे कहबनि जे एते मिरचाइ किया दऽ देलियै आँ
कनि मिरचाइ तीक चोक जे नय खेबै हम तऽ अपने हरियरो मिर्चाई खाय छी आ छोकला हा सुखेलका मिर्चाई जे रहै दालि मे तरकारी मे ओहो हमरा बड़ नीक लगैया ओहो हम हुस्सै नय छी
हं एक दिन गेलहुं बुझलियै ने पिछला हाट
हँ
बड़ा नीक लागल बुझलियै ने एहिसँ बढ़िया जे छै से अपनामि ल छै जे मड़ुआ माछ आओर चटनी आ बड़ा आनन्द आब गेलै खाइमे
मड़ुआ रोटी रहै छलै सुखेलका मोटका वला
मोटका वला हँ
आ ओहिमे नोन तेल हरियर मिरचाइ दऽ के करकऽरेल रहै छै ओकरा खाउ
नय नय अपना घर पर तऽ नय खाउ लेकिन से त आब तो नय भेट लेकिन एगो अहाँके याद मतलब दसेबाक लेल द कर अहाँके यदि फेर त दोहड़ेल जाउ तै ल के चलू। मिथिला हाट मे भऽ रहल छै ईसभ खान पान पकवान हँ आओर
धू महाराज ओतऽ बड़ महग पड़त ओहिस नीक छै जे मड़ुआ आटा अपने पीसा जाउ हाट पर भेट जायत भेटत नय से नय छै आ ओकरा पुरना जमानाक अपनसभक धियापुतावला सभमे मोन पाड़ू घरे पर ओकरा पकबाउ ओ कुरकुर कुरकुर जे दुनू काट कुट जकाँ निकल रहे छै आ बीच मे गुद्दा भरल रहै छै
बीच बीच मे ज आधा जड़ल आधा आ सिद्ध भेल पूरा नून तेल हरियर मिरचाइ दऽ कऽ कर खड़ा कऽ खाउ बड्ड मजा छै
से तऽ छेबे कयल छलै लेकिन ओहि समय मे बच बचपन मे धानक खेत मे बुझलियै ने मांछ जब मारै छलियै तऽ बड़ा आनंद आबै छलै उ पोठी माछ कतऽ मिलत अब ओ सब तऽ आब नय मिलत
सेहो छै सेहो छै आ से ततबा मोन पड़ै छियै पहिने जे धान कटै कटबै लए जाइ जाइ छलै सभ तऽ खेत मे जे मुरही बालि सब सभ अबै छलै यौ छोटकी जर्दा वला डिब्बा मे मुरही भैर कऽ दै छलै कचरी भेटै छलै चारि अना आठ आन के लेलक आ बड़ सुन्दर पन पियाय भऽ जाइ छलै
यौ ओहो की कहू ओहो बड़ा नीक लगै ओहि समय मे स्वाद कनि हमरा थाने द दिय आ जे
हँ
भोजक बनबैके लेल जे उ भोझ बनय के लेल जे झट्टा धान मिल के जे बनबै छलै ओहेके कि यौ लै छला आँ आ कनि कच आ मुड़ही बड़ा आनंद आबै छलै आब एहि समय मे कतय मिलत ईसभ हूं तऽ जे छै से नय भेटत ने तब
ओ कचरी मुुरही तऽ आब तऽ कहै छियै चौको चौराहो पर नय जल्दी भेटैया
सेहो नय मिलत आ अपन मतलब जे छै ओकर स्वादो अलग रहत अहाँके बाजार हाट मे मिलि जायत लेकिन अपना आनन्द जे छलै बचपन के ओ कत मिलत नय मिलत
ओहो नय ओहो छै तकर बाद ओ आओर चीजसभ मोन पारियौ ने करु तेल के अपना सब ओहिठाम जे छै से काज होइ छलै घी बड़ एलै त बाद में कोनो डंडा एलय आब जे छै से करू तेल तो बदला मे एकटा नवका रिफाइंड रंग बिरंगक अयला ह ई
यौ ओहो तऽ की कहू ओहो जे छै ने बहुत मिलावट रहै छै ओहिमे ओ अपना देशी के अपना खेतक सरिसों तेल ह आंखि मे कनिकबो मतलब छौंका देतीये ते झांस एते मारिते जे आंखि से पल पल लोर गिरते ते बुइझ गेलियै ने
छैहे ओ कचका करु तेल जे छै से करू लगै छलै आँखो मुँह मे
हँ हँ ह ह बहुत आनन्दो आनन्दो अबै छलै दे हाथ मे कनि लोक लगाइयो लिअ आँ ओहि समय मे बहुत कुछ छेलै आब जे छै से ओकर जे छै से खायबो करै छलए तऽ स्वाद ओकर देखियौ से सभ स्वाद कतय छै आब जे अहाँ रिफाइंड तेल जे खाइ छियै मिलावट बला खाइते छियै आ ऊ जे हाथ से धोइ छियै खाना खा कऽ तऽ जे छै से अथी उ जे छै चपचपाहट रहिते छै कोन जाने कोन मिलावट करै छथिन ई सभ से पता नय ओहिसँ तऽ बिमारियो ने हेतै यौ
हेबे करतै स्वादो मे अन्तर हेबे करतै आ ओते शुद्ध वोस्तो नय भेटतै पहिने लोक कोलहु मे पेरा कऽ लै छलै आब कतय आब ने कोल्हु भेटत नय पेड़बै वला भेटत भेटत तऽ कतहु तऽ एते महग भेटत जे लेनाइ असम्भव बुझायत बड़ पैय
नय यउ ओहो आब कतौ नय मिलत ओहो मे मतलब तिसी के अहाँके फेँटेके मिलत बुईझ गेलियै न कियाकी अगर यदि निक जदि खाउ निक जदि खाउ त सरसों पियरका जे हैत अपना खेतक उपजायल अहाँ आरके अपना हाथक अगर उ जे पेराउ अपने सँ लऽ जाकऽ तऽ ओ बहुत बढ़िआँ छै बुझलियै न लेकिन ऊ जे छै से अहाँके मिलत कतऽ आब तऽ अपना खेतो सभ मे नय भऽ रहल छै आंए
हेरू लोक खेत मे किछु उपज तो कहाँ छै यौ आब कोइ उपजेवितो नय छै सभकेँ आरामे भऽ गेलै जिन्दगिए मे नय मेहनतिश करय चाहै छै जेकरा खेतो पथार छै ने ओहो ने मेहनत कऽ पबै छै
ठीक छै
आर बांकी केना कि चलि रहलै ठीक ठाक धिया पुता परिवार सभ नीके न
सब ठीक ठाक आओर कहू आइ तऽ हमरा मतलब जे छै से कहुं जबाक अछि स्टेशन बुझलियै न लेकिन छै स्टेशनोमे बड़ा मतलब थाल खिचाह जे छै ने एहि सभ मे हमर से बहुत खराब लागि रहल छै बुझलियै ने भगवान जे छथिन तकै कहाँ छथिन है या एखन ऐते गर्मी क देलखिन फेर राति मे फेर जे कनि काल मे उझलथिन जखन कि लोक केँ काम काज हेतय तखन जे कतोउ हम अहाँ जायब टहले लऽ बुझगेलियै न
बड दिक्कत छै रास्तापर पानि जमा भेटै छै ओ गन्दा गन्दा पानि रहै छै नीक नहि लगै छै थाल खिछ जतय भेटल ततय थाले खिछ अकछ कयलक
से
जतऽ थाले खिछ भेटल ततऽ थाले खिछ भेटल मोन तऽ अकच्छे हेतै ने करबै कि गर्मिओ ने मोन लगय दै छैय
ओ गर्मी आ ऊपरसँ तऽ लाइटो चलि जाइत छै तऽ आओर बड़ा नीक लगैत छै आनन्द आबि जाइत छै शरीर मे सब पानि जे छै टप टप टप टप जे गिरल खइत कलामे ओहो बड़ा आनन्द अबै छै छै कि नहि।
फे फेर इह गप हाथ डोलू नहि मोन राखु को बिियन पाखी। ईसभ रखने रहू बीच बचमे डोलबैत रहू पानि खूब पीबू। बिना खर्च क न केना रहब आ सभकिछु ठीक रहत।
से अपनेसँ केना डोलायल होैत बसे बुझियौ तऽ। ह आब खाायइतो रहू मेन आर ल पड़त टपटप प नहि करू। आँय।
हँ एकटा गप बुझलियौ कनिआ मनिआ पर। के भरोस नहि करू ओ कखनो बिगड़ि जायत तऽ अपने हाथ। अपन आदत बने नेरखु। भेटै ओकरा बुझू भगवानक कृपा अछि। अपना हाथ डोलबयपर भरोसे राखू तऽ पूरा दुनिआँ चलत। ओहिसँ बाँचू नहि।
हँ तब जे छै तऽ आ आम। हम कलहु एगो आमखेलहुहन
एहि बेर जे छै से। अपन गाछक जे फड़ल बिीज्जू सब से सब खेलहुॅं कीन के बड न। खेलहुँ हाथमे बड़ पाइ नहि रहै। अपने गाछक जे खोसैत गेल ओकरो तोड़लहुँ नहि खोसैत गेल अप। अपने दसटा पाँचटा उठा उठा खाइ गेलहुँ। गछपक्खुएपर हमसभ बेसी भरोस केलहुँ। आ तऽ भेबो केललै बेस दिन चललै लगभग एक दू जुलाई तक। चललै तऽ बड् ने भेलै।
हँ हँ छेबे करै हमरा सबके की भेल जे पता। एक बेरलहु आम ठीक त मालदह आम जे कहै छै अपना आर के। आमके नाम छै सपेता से लेलहुँ लेलहुँ तऽ। पाँच किलो आम लेलहुँ बुझलियै ने लेकिन जे छै से ओ जे की भेलै। कार्पेट वाला आम दऽ देलक उ तऽ बीमारीए के एगो घर रहे छै जे कार अपना हाथ। पकायल। आरकल तऽ ठीक नहि ने रहै छै। एकको रति नहि नीक लागल बुझलियै ने।
वला युग बिसरि जइयौ आब उएह खाय पड़त ह।
खा खेललहुं ओ तऽ सरे गेलत तब जे। से आम खेनाइ अखन बन्दे कऽ देलियै की करब। हॅं लिअ आओर खाउ सएह ने!
भेटैत छै। लिऔ-
कनी-मनी भेटैत छै लेकिन एतेक महँगा आम जे भऽ गेलै ने एखन। से आब केना, मतलब पाइ रहतै तबे टा ने खेतै यौ? ऐं! की बगैर पाइयो केॅं दऽ देता? बगैर पाइकेॅं तॅं नहि देता ने!
पाइ तॅं लगबे करत पाइ तॅं अवधारऽ पड़त एहि दुनियामे आब खाली पाइए पर सभ किछु छै पाइकेॅं बिना किछो नहि छै!
पाइ बगैर किछु नहि छै, से तॅं ठीके कहलियैए, अच्छा तॅं भाइ की सभ भऽ रहल छै आइ कतहुकेॅं यात्रा छै की नहि छै?
धू एहन गर्मीमे अखन कतय निकल- -लब नीके ना रहलहुँ तॅं साँझ भेलाके बाद, अन्हार भेलाक के बाद एक आध घंटा टहलि-बुलि लै छै।
महाराज जागऽ लागत तब की करबै, ऐं? कहीं गुस्सा भऽ गेलै तँ इन्द्रदेव महाराज तैयो नहि जा सकब आ एखन फेर जे छथि अखन इंद्रदेव महाराजकेॅं निकलैत, कतय बरसबै, छै ने!